हेलो
नमस्कार मित्र
हँ नमस्कार मित्रो बहुत दिनक बाद थोड़ा संगङ्ग भेंट भेल सुनल जे अहाँ शहरमे कोचिंग करय लेल गेल छलू तऽ आब बिस्तारे से बताउ छै ओतय पढ़ाइ शिक्षा वातावरण आ छात्रा सब मेहनत तक कोना रहैत अछि
हँ मित्र शहरक कोचिंगमे पढ़बाक अनुभव बहुत नीक रहल ओतऽ प्रतिदिन समय परर कक्षा होइत छल शिक्षकसभ हर विषय विस्तारसँ बुझबैत छलाह आ छात्रासभ सेहो पूरा मन लगाकऽ तैयारी करैत छल
अ ई सुनि के बहुत खुशी भेल कारण गाँवमे एहन सुविधा कम भैटेत अछि मुदा शहरमे कोचिंग करबाक वास्तविक लाभ की की होयत अछि से जबाक इच्छा अछि
शहरक कोचिंग मे नियमित टेस्ट डाउट क्लास नोट्स लाइब्रेरी आ अनुभवी शिक्षकसभ भेटैत छथि जाहिसँ पढ़ाइ व्यवस्थित ढङ्गसँ होइत अछि आ प्रतियोगी परीक्षाक तैयारी मजबूत बनैत अछि
हँ मुदा शहर मे रहबाक कोचिंग करबाक आ खर्च चलायब तो कठिन होयत हेतै एहि विषय मे तोरा अनुभव की रहल से विस्तारि से कहू
हँ खर्च अबैसँ बेसी होइत अछि मुदा यदि छात्रा समयक सही उपयोग करति मेहनत करै आ अनावश्यक खर्च बचाय तऽ पढ़ाइ सफलता दिशा मे आगाँ बढ़ि सकैत अछि
हँ बिलकुल शहरक कोचिंग मे शिक्षा सब विद्यार्थी पर व्यक्तिगत ध्यान दति छथि कि नय कारण कमजोर छात्र लेल ई बहुत आवश्यक होइत अछि
हँ अधिकांश शिक्षक सब प्रतेक छात्रक समस्या सुुनति छथि बार बार बुझबति छथि आ अभ्यास करब लेल प्रेरित करति छथि जाहिसँ आत्मविश्वास सेहो बढ़ति अछि
हुं ओतेक प्रतियोगिता मे माहौल कोना रहल अछि कारण संगत सेहो सफलता मे बहुत पेग भूमिका निभाबति अछि
शहर मे चारूकात परबाक वातावरण रहति अछि सभ छात्र अपन लक्ष्य प्राप्त करबाक लेल दिन रात मेहनत करति छथि जाहिसँ दोसर विद्यार्थी सेहो प्रेरित होइत छथि
हँ की कोचिंग मे केवल किताब पढ़ाओल जाइत अछि कि व्यवहारिक जानकारी आ परीक्षा रणनीति सेहो सिखाओल जाइत अछि
नहि शिक्षक सब विषयक संग संग समय प्रबन्धन प्रशन हल करबाक तरीका परीक्षा रणनीति आ आत्मविश्वास पढ़बाक उपाय सेहो सिखबैत छथि
बिल्कुल यादि कोनो छत्र कमजोरअथि तऽ की होयत विषय सहायता भेटैत छथि जहिसँ ओ अपन कमजोरी दूर क सकती
अवश्य कमजोर क्षेत्र लेल अलग डाउट क्लास अतिरिक्त अभ्यास शिक्षक मार्गदर्शन आ नियमित मूल्ययंकन व्यवस्था तऽ रहैत अछि
एक डोल शहर मे कोचिंग करै समय छत्र सब अपन स्वास्थ्य आ दिनचर्या कोनो ध्यान राखैत छथि कारण स्वास शरीर बिना पढ़ाइ कठिन होय त अछी
सफल छात्र स समय पर भोजन करैत छथि पर्याप्त विश्राम लेल छथि नियमित पढ़ैत छथि आ। मोबाइलक अनवश्यक प्रयोगसँ दूर रहै छथि।
हँ।
हूँ।
बिल्कुल हँ। सफल छत्र सब समय पर भोजन करैत छथि। एँ तोरा बर सुनै के लागैत अछी। ये सफलता केवल कोचिंग नहि बलकि अनुशासन मेहनत। त निरन्कर अभ्यास भेटैत अछि।
आब हमर मन सेहो शहरमे कोचिंग करबाक बनि रहल अछि जाहिसँ हम अपन भविष्य उज्जवल बना सकी।
हूँ। यदि अहाँ सपष्ट लक्ष्य निर्धारित क नियमित मेहनत करब त अवश्य सफलता भेटत। आ परिवारक नाम रोशन करब
हम वचन दैत छी जे समयक महत्व बुझै प्रत्येक दिन मेहनत करब आ शिक्षक सब सलाह क पालन करब
हँ ई सोच बहुत उत्तम अछि छै कारण निरकधर अभ्यास सकारात्मक सोच आ आत्मविश्वास हर कठिनाइ के सरल बना देत अछि
हँ तोहर अनुभव सुनि के हमरो बहुत प्रेरणा भेटल। आब हम अपन पढ़ाइ के नव उत्साह आ पूरा समर्पणक संग जारी रखब
हमरो विश्वास अछि जे राहत मेहनतक अनुशासन। ह सही मार्गदर्शन बनल आओर अपन सपना आबय स पूरा करब आजीवन मे सफल अनुभव
हँ बहुत बहुत नीक बात मित्र अहाँ के अनुभव सलाह आओ प्रेरणादायक बात सभ हमर मनोबल बढ़ा देलक आब हम दृढ़ निश्चयक संग शहर मे कोचिंग कय अपन लक्ष्य प्राप्त करबाक प्रयास करब
एक घुरासारक कोचिंग मे पढेत पढेत हम सीखलहु जे नियमित मेहनत समयक सही उपयोग आ शिक्षक सम्मान करब सफलता प्राप्त करबाक सबसे पैग आधार होइत अछि
हमरो आ विश्वास भए गेल जे केवल सपना देखलासँ काज नहि चलति अछि बल्कि प्रतिदिन धैर्य आ लगनक संग अध्ययन करब आवश्यक होइत अछि
बिलकुल प्रत्येक प्रत्येक सप्ताह परीक्षा लेल जेऽय के छै एजेंसी अपन कमजोरी बुझबाक अवसर भेटति छलि आ ओकर सुधार करबक प्रेरणा सेहो मिलति छल
की छात्रसभ एक दोसराक सङ्ग मिलि कऽ पढ़ाइ करति छथि जाहिसँ कठिन विषय सभ सेहो सहज रूपऽ सँ बूझल जा सकै
हँ सब बिधक या अपन अपन अनुभव साझा करै छथि एक दूसराक प्रशन उतर दति छथि आ मिली जूली अध्ययन करबाक सुन्दर वातावरण बुनति छथि
ई सुनि क मोन मे उत्साह जगि रहल अछि कारण नीक संग विद्यार्थी के सफलताके बाट पर सदिखन आगा बढ़ेबा मे सहायता करति अछि
हूं बिलकुल खराब संगत समय आ भविष्य दुनु बर्बक कर सकति अछि मुदा निक संगत मेहनत करमा करिणा दति अछि
शहर मे कोचिंग करति समय कि शिक्षक सभ कैरियर आ भविष्यक विषय मे सेहो मार्गदर्शन दति छथि
यस शिक्षक सभ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा नौकरी अवसर आ भविष्यक योजना पर विस्तार जानकारी दति छथि जहिसँ विद्यार्थी सही निर्णय लय लै सकती
ह शिक्षा सब विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा नौकरी अवसर रा भविष्य योजना पर विस्तर स जानकारी दैछथी विद्यार्थी सह निर्ण ल सक।
हमर परिवार सेहो चाहैत छथि जे। हम नीक पढ़ाइ करी आ अपन मेहनतसँ सफल भयकय सबहक नाम उज्ज्वल करी। परिवारक विश्वास विद्यार्थी लेल सम पी प्रेरणा होइत अछी ते हुनक आशक सम्मन करैत। पूरा समर्पण पढ़ाइ करबक चाही।
अब हम समय नष्ट करब छोड़े नियमित रूप से पढ़ाइ। कोनो व्यक्ति आ अभ्यस पर विशे ध्यान देब
ई निर्णय बहुत सहारनीय अछि कारण छोट छोट नियमित प्रयास भविष्यमे पीक सब फल तऽ दैत अछि।
बकु राम शहर मे कोचिंग मे नामांकन करबा आवश्यक जानकारी जुटाफ शुरू क देबाक चाहि से कोनो कठिनाइ नही होइ।
यदि कोनो प्रकारक सहायता चाही तऽ निसंकोच हमरा कहब। हम अपन अनुभवक आधारपर पूर्ण सहयोग करब।
हँ बिल्कुल तोहर सहयोग आ मार्गदर्शन हमरा लेल बहुत। मूल्यवान छै करण। तई सलाह जीवन पिसा बदल सकैत अछी। तरफ कर्तव्य जे कठीन समय मे बढ़ायल आ मारग देखायल
निश्चित जँ अहाँ अपन लक्ष पर अटल रहब आ निरन्तर अभ्यास कर तब। तऽ सफलता अबैसँ अहाँके चरण चुमत
अब हम मोबाइल तऽ। अनावश्यक मनोरञ्जन पर काम समय देव परत अच्यानक अपन पहिले प्राथमिकता बनाय। ई आदात रहाँके अवसर। सफल बनाय कारण समय प कम जीवन मे सदीखन आगा बढ़ैत अछि।
हुॅं आ तोहर संग बातचीत कय हमरा बहुत नव जानकारी भेटल आ। हमर आत्मविश्वास पहिनेसँ बेसी बढ़ल गेल। हमरा बहुत प्रसन्नता भेल जे हमर अनुभव अहाँके काज आयल। आ आशा करै‌ छी जे अहाँ शीघ्र अपन सपना पूरा करब।
हँ चलु मित्र आब हम दुनू अपन अपन लाक चलिसामे। ईमानदारीसँ मेहनत करब आओर सफल। भकर अपन परिवार आ समामाजिक गौरव बढ़ब।
अवश्य मित्र भावनासँ प्रार्थना अछि जे हमसभब स्वस्थ रही निरन्तर ज्ञान प्राप्त करी आ मेहनतक बाल पर जीवनमे महान सफलता हासिल करी
हँ बिलकुल सही कहलीयै मित्र आब हम ई आदत अहाँके अवश्य सफल बनाय पर समयके सदुपयोग जीवन मे स बढ़ैत छथि मित्र